सब ठीक छी नू ह हमरो सब ठीक छी
तब खाना पीना भेल छैय कि नहि? बइठल छी
बैठे छी अच्छा पढ़ै जाइ छैय खाना की बनै छी?
खाना बनाय छी चावल दाल और पनीर के सब्जी बनै छी
अच्छा चावल दाल पनीर तोरा बनावे आबै छी कैसे बनाबै छी पनीर चावल दाल
सबस पहिले तऽ चावल के भीगा के साफ कर लेल छैय ए आ ओक ओकरा बाद पानि कूकरमे रख के साफ करके ओकरा बाद ओमे डायरेक्ट ओ पानी एक औंगली ऊपर चढ़ा देल पानी ओकरा बाद हँ ओकरा बाद पाँच जे चार पाँच सिटी लगा देम ओकरा बाद उतार देब हँ
कुकर आर चावलमे
हँ सीटी लगाब छैय ओकरा बाद करे ओकरा बाद दाल बनाय छैय तऽ दाल में ऐसे ही करे क दाल साफ करै छी
दालि साफ करै छी अच्छा
ओकरा बाद दाल के मे हल्दी डाल दै छी पानी डाल दै छी अ आ नमक डाल दै छी। आ हँ आ तीनो डालके ओकरा बाद ओकरा चढ़ा दै छी। तऽ ओमे ओ छ सात सीटी लगा देय छी तऽ ओहो बना देै छी ओकरा बाद पनीर हँ ह आ ओकरा बाद पनीर में सबसे पहले दूध खरीद के ले आय छी
दूध खैैत लग छैय पहिल
हँ ओकरा बाद ओकरा बाद ओकरा फड़ई छी ओकरा बाद ओकर पनीर बना देै छी ओकरा बाद कटा
अछ
हँ ओकरा बाद कटाइ छी ओकरा बाद काट कऽ ओकरा डायरेक्ट बर्तन बर्तनमे रखै छी ओकरा बाद ओकर मस ला बनाय छी प्याज डलाय छी अ प्याज डलै छी टमाटर डलै छी धनिया मिर्चा गरम मसाला मीट मसाला ई सब डाल डाल उलके
अच्छा
भूज दैहि छी आ ओकरा बाद भुजैके बाद ओकरा बाद पनीर ओहिमे डाल छियै छी आ ओकरा बाद ओकरा पका दै छी तऽ चावल दाल पनीर के सब्जी बन जाइ छी
बनि जाइ छी पनीरो बनि जाइ छी ना
नै कुछो आबै छै
हम तऽ बनाबैत छी चिकेन बनाबैत छी चावल बनाबै छी या जूस बनाबै छी
अच्छा
त सबस पहिले बताब' तने जूस कैमे बनै छै सबसँ पहिले अथी ले आबइ छी पियै बला
हँ
अरे तू बताब' तनी
हँ हमस जूस लेै छी ओकरा बाद ओमे जूसमे अपन डलै छीयै जूस डले छियै ओकरा बाद मिक्सीमे पीस देबे छियै जूस के ओकरा बाद दूध डालै छी चीनी डलै छी ओकरा बाद ओहिमे ठंडा करै छी ओकरा बाद पूरा मिक्सर मिला दै छै पहिले आ ओकरा बाद मात्रा से चीनी डाल दै छी आ मिला कऽ दूध उध डालके आ आइसक्रीम उसक्रीम डाल छै ओकरा बाद ओकरा फ्रिजमे रख दे छियै आ जमा दै छी तऽ ए लेका आइसक्रीम लेखा हम बना रहै छी हम जूस एहि लेखा हम ओ बना छी आओर का बता त बड़ा गर्मीयो पड़त हैय
अच्छा
बहुत ज्यादा अ ओकरा बाद जाय छी हम घूमे उमे आ
घूमे जाइ छी अच्छा हम अच्छा हम सुनय ने सुन छी हम तऽ बनाबैत रहे जूस न छी तऽ जूस बनाबे लए पहिले ले आबै छी ओकरा बाद मिक्सी मे रखबै छी सामान उमान ओकरा बाद सु लिक्विड पानि डलै छी सब डलै उलै छी पानी उनी डालला के ब द पीस देबै छी एककर बाद फेर ओहिमे और सब चीज डाल देबै छै ज जूस में डाल सबचीज डालला के बाद चला देबै छी मसीनबा
ह्म
चलल के बाद ओकरा निकाल के पी जाइ छी ओकर बाद हम बनावे छी कथि बनावे छी मुर्गा बना मुर्गा बनाबै ले पहिले मुर्गा ले आबै छी ओकरा के धोवई छी धोवई छी के बाद ओकरा के निम्बू लगा के धोवय छी नीमन से धोवा जाइ छी तऽ ओकरा बाद ओकरा के क कह सूखे ल छोड़ देबे छी काटल लेबे छी हम
अच्छा तऽ अपने कहान कि मुर्गा लेबय छी। गोश ने ले जाइ छी मुर्गा के
हू ह ओकरा ब ओकरा के मसाला वसाला प्याज व्याज ई सब डाल उलके कढ़ाई मे अपन ओकरा बनबै छी ओकरा के भूज भाज करै छी मसाला उसाला पानी जथ त जेलइ छी न सब डाल देबे छी ओकर बाद बना उना के खा जाइ छी। आओर बताबै छी कहाँ घूमय जायके प्लान बनाबै छी? ह मनाली घूम जायगा। प्लान बनाै छी अच्छा ओत कहाँ के ओतह कहाँ कहाँ घुमै छी?
ओत हाँ बहुत जगह बढ़िया बढ़िया घूमे वाला बा बीच बा बीच ऊच घूमे वाला जगह सब है क्लब उ्लब छी ओ सब चीज है। तऽ ओसभ चीज घूमयके छैय तऽ अ तऽह उहे जाय छैय जाय छैय आराम से
तऽ मनाली में ते बरफ उरफ गिराय
हँ ओ गिराइ छी गिराइ छी अब अब न गिराै छी अब रहै छी अब तानी दिनमे
अच्छा जानै छी एने करी बड़ा गर्मी पड़ै छी बड़ा गर्मी पड़ै छी ओने कर के ने बुझाइ छी
ए ए नहि बड़ा गर्मी बड़ा गर्मी
हमर ल ठण्डा वण्डा होइ छी तऽ आबै छी हम घुमे अब खाली बैठ हू हूॅं कल तऽ खेले चलै छी शाममे। हँ हँ बिहान तऽ शाममे जै छी खेले लय
त
त खेेले जाइ छी आ नहााय जाइ छी एक जगह
नहाय नानु जाइ छी हमरो चले के छैय तऽ बहुत दिन हो के खेलक छैय ते हमरो ले चले छैय।
खेलैके कम चानंस ह पर न हाय एक ज जााददा चानंस छैय।
ओ अच्छा नहाय क तऽ हमरा पौरे नानू आयल अछि।
हम तऽ परे न वला छी छाती पले पानी हए छी आइयो कमरतले पानी होइ छैय।
अच्छा कोनो बात नहि हमनी हमरा घर के सायासी देखगो स्विमिंगग पूल खुलय छी तऽ ओहिमे हमनी सीख लेै छी आ ओकरा बाद तैरे छी।
इहो बात सहीए हमहु तऽना आबैत छी केहुँ हाथ गोर चलाबे छी तऽ अपन एने ऊने करैत छी।
हँ ई ते त जरूरी छी क बड़ा देह के
देह पूरा ऐसे नीमन हो जाइ छैय अगर पौड़ेइ छैय पानि मे आदमी सुस्त तन्दुरुस्त रहै छैय।
सुस्त
आजकल के लड़का सब तऽ पूरा भ पूरा कमजोरी उमजोरी सब धऽ ले बस आजकल के ल क सके। क कहै जाउ हमनी के टाइम पे हमनी के जवन देह रहे न का कहियो बिना कुछ कले पूरा देह रहै पूरा ताकत होइ छी हूँ खाना उनाा तऽ पूरा शुद्ध मिलै छै हमी के टाइम अपन टाइम पे
उहे हई न अभनी के लैड़का सब पिज्जा बर्गर कनची दुने आयल लिहे छीयै डियाट कोक इे सब चीज खाय छीय तऽ देह खराबे ने हए रहल चिज छै
बाहर के सामान आदमी जितना खाइ छै उतने ने अपन देहवा मे खराब करे छै आब ई सब तऽ आजकल त ना समझै छी
लैका सब ह लैका सब नानु समझै छी तब कैसन केन होबे छै कोनो बात ना उमर के बढ़ते बढ़ते सिखियए जाइ छ कबू न कबू तऽ
ह सही बात छै आर रहते अपने के बच्च बताल रहनी कि सारथक है बात उत भेल छै
श्रेयानस से बात उत भेल छै
अच्छा
हँ तऽ श्रेयानस से पहिल पाँच आ जीरो रुपआ हमरा लेले छी पचास रुपआ अच्छा
न छी
हँ हँ सही बात छै गर्मी बहुत छी तऽ अपने चलै छी तऽ
हू कहाँ चलै छी
जहाँ अपने चले घूमे हम बड़ा घुम छी आब न मिलै छै शाममे हमरा घुम के छै
अच्छह अच्छह ईऐस बात होइ छै की अच्छह कोनो बात ना की आज चै बिहान चलैे के बात छै का करे छी
ह अब अपने के उमर हो गेल छी तऽ अब कनी बाहर तीर्थ उर्थ यात्रा पे अपने के जाइ छै अपने हमनी के
तऽ बा उमर के हिसाब तीर्थ यात्रा जाए के छी परही अच्छा कोनो बात न प्लान बनाबे छियै हमनीके चलै छी सब गोटा साथमे का
हँ इहे सही बात छै
प्लान बनाबै छी
हँ हँ अच्छा हम हम केनहु जाइ छी घूमे साचो के तऽ अपने अपने चल सके छी हम सोचै छी कि सिप्टेम्बर मे जाइ छी
अच्छा ओ माह मे तऽ हमहु त सोचै छी कही जाइत छी
न तऽ हम सोलो ट्रिप जाइ छी तऽ अपने चलै छी तऽ साथ मे तऽ अपने बताइ छी साचो के
बताय छी तऽ बनारस ने तऽ ऋषिकेश ना तऽ वृन्दावन इे तीन गो जगह मे से केने जाइ छीय अकेल तऽ अपने च चलै छी त हमरो बताइ हम जाइ छी तऽ अपनो सोचलिय छी पैसा वैसा राखलिय छियै मागले छिये घर से परमिशन
चलै रहलले छी तऽ घरे से पूछैत छी ने पहिले ओकरा बाद ने जैय छी
तऽ अपनेके जाय दे छी हम हमरा साथे
हँ तऽ जाय देवे छी के ने जाय देवे छी जायबे देवे छी घुमे छी तऽ का करै छी ठीक छै तऽ आब जाइ छी तनिका पढ़ लै छियै करै छी फेन गपशप
ठीक
ठीक छै ठीक छै